ब अहाँके कॉल केने छियै कि जे अगर आज अहाँके फुरसत छै तऽ चलबै हमरा सङ्गे बजार
हँ एत कब जायके छै
ए ए देखो हमे तऽ सोचै छियै कि दू बजे अ निकलब बाल बुतरू जे आइ जयथिन ने एक बजे स्कुल से तऽ सभके खान पियन्द के खिला पिला कऽ सुता देब आ ओकर बाद अकेले ही निकलब काह जेना देखू ने बारिशके मौसम छै के ने बरसातमे बाल बुतरूके ले क चलब हमरा आर के बड जरूरी काज छै
सुनने ई तऽ ठीके कहै छीयै लेकिन दू बजे नहि फेर तीन बजे लेल निकल नहि कि नहि हमर बड़की बौआ नहि आबै छौ दू बजे लेल आब ओकर छौ डेर डेढ़ भए गेल छै स्कूल मे आब एक बजे छुट्टियो होइ छै ने तऽ ओ डे अढ़ाई बजे आऐबे करै छौ घरमे तऽ ओ आयत फेर खाना पीना ओकरा खिला कऽ आ तखन सब बाल बच्चाके समझा बुझा के तखन ने जेयबो आ नहि तऽ फेर की होइ छै ने कि ओकरा ने जे हमर छोटकी छौ मंझल पी ओ नहि ओकरा गोदानै छै आ
मारा पीटी आ रजकता एकदम फैला के रखे छथिन नै ओ मंझली बेटि हमर
हँ हँ ओ कनिक छै नटखट छै तऽ ओ कनिक टी वी देखै छै ओकरा पे लटकै छै मारै तऽ नहि छै लेकिन लटकै छै ओ ओकर कुर्सिये बैसत जे कुर्सी पे बैसके ओ देखे छै टी वी ओहे कुर्सी पे ओहो बैसके ताकत
आ बड़की छियै पैघ बेटी अहाँके चिड़चिड़ा जाइत हेत
हँ कनिक ओकरा ई सब नहि नीक लागे छै तऽ हम तो रहै छी तऽ हम डाँटे डपटे छियै तऽ रहै छै कनिके ई होइ आ ई जे रहै छै हम जे नहि रहै छी तऽ ओ ओकरा पूरा सवार रहै छै ओकरा बाते नहि मानै छै ओ तऽ खिला पिला कऽ नहि हेतै ने हँ तऽ मंझलियो के सुला देबै आ छोटकी के सिला कऽ आ तखन आराम से निकलबै एकाध दू घंटा लेल ओ सब सुततै आ तखन हमर कियो बेटी अपनने हैत टी भी ताकत नै त होमवर्क करत तखन हमसभ आराम से चलबै आ चारि पाँच बजे लेल
हँ एक दू घंटा के काज छै हमरा आर के ने बहिन देखू हमरा आ घर मे ने एकटा पूजा होवे वाला छै तऽ हमे सोचे छियै ने कि जे मधुबनी प्रिंट के एक एकटा या दूटा साड़ी कीन कऽ ले आयब एकटा अपनन खातिर एकटा अपनन सासूमां खातिर
अच्छा अच्छा त सुन ने बहिन तोरा जब ई पूजा में बैस भी तू ही
हँ हमे बेस बेस
नहि तऽ ताबे हम एकटा बात कहबौ कि अगर तोरा मधुबनी पेंटिंग के साड़ी ले के छौ तऽ तू ले ले हम मना नहि करै छियौ लेकिन पूजा पाठ लेल न दोसरे साड़ी खरीद तनी लाल पियर रहै छौ ने तऽ ओ नीक लागै छै आ ओसभ साड़ी जे रहै छै ओ ओकरा मे लाल पियर सबटा रंग भेटतौ अहां तोरा लेकिन की छै ने कि उ मतलब ओकरामे जादा ने सब फेदे रंग के रहै छै या क्रीम कलर के रह हँ किए कि देखि सफेद सफेद मे कनी कलर उभर के आबे छै आ सबटा कलर ओकरा मे लगा सकै छै आदमी जे पेंटिंग करै छै हँ
छै मधु मधुबनी पेन्टिंग के क ओ सफेद या क्रीमे रंग पे ज्यादे फबै छै ने
खासियत नहि छै ई छै कि मतलब तब जे दोसर कपड़ा रहै छै ने ओकरा डाय करके बनबै छै ओ सब
अच्छा
आ ई जे कपड़ा भेटैत छै ई अहाँके ओकर ओरिजिनल कलर रहैत छै तऽ से से हम कहै छियौ कि जे पूजा पाठमे बैसबही तऽ देखिय कनिक बरसातके दिन छौ एहने एहने तोरा ऊ उमस जकाँ मौसम रहैत छै तऽ एक काज कर न बौआ की अभी उ साड़ी लेबे के छाव त ले ले आ नहि तो अभी दोसर सारी साड़ी ले ले अभी बड चलल छौ ईसभ साड़ी डोला सिल्कके सभसँ अगर छै हू
ई ई तऽ सही हमरा अहाँके विचार एकदम नीक छौ जे अ हमे भी देखले छियै एक दूटा के जो ढोला सभके साड़ी जे पहिने छथिन ने बड्ड नीक लगै छै
हँ से हमूहु कहब कि लेलल अहाँ अहाँ लऽ लिये आ ओकरा पूजा पाठमे पहिर लिय आ तखन फेर अहाँके जे इच्छा हैत तऽ फिर तू जाक आ दोसर बेर में ओ साड़ी खरीद दीह हो अरे आके की छै एकटा साड़ी से जीवन थोड़े चलै छै लेकिन पूजा पाठमे कनि हँ पार्कटे हँ अभी नया नोहर शादी भेल छै अभी की छै पाँच छओ साल के शादी भेल छै या अभिये से ओ सब कलर किया पहिरबी तू
न न सही कहलहुँ तऽ सुनू ने तऽ जे डोला सिल्क साड़ी अहाँ कहे छियै तो अहाँके एकटा जान पहचान के दुकान छै ने
हँ दुकान तऽ बड छै ओकरा लागी कोनो दिक्कत नहि छै हॉल लो वाला दुकान छै आ रिटेलो वाला दुकान छै
चलल जाय
हँ तोरा जते नीक लगतौ मान ले कि हॉस्पिटल ल वला मे की छै एकटा दिक्कत क ओकरा मे खोल के नहि दिखबे छौ ठीक छौ ओकरा ह ओकरा ओ खोल के नहि दिखाबे छै ओकरा एहना तोरा कटलाके तोरा अलगमे रख देतौ आ ओकर कैटलग जे रहै छै फोटो बनलवला से सब देख कऽ अहाँके तोरा लेबेके पड़तौ
अच्छा आ रिटेल मे खोल खोल के नीक से दिखाई छै
हँ हँ
कती खाइ छै बहिन जे महाँ पुरुष सब जे रहै छथिन थिन कते नीक से एकदम साड़ी टा कऽ लपेट कऽ माथा उथा ढक दिखाबै छथिन घुघट ूघट लऽ कऽ
हँ कि देखियौ एकर आँचल केहन छै एकर चून केहनन केहन बनै छै बड साड़ीक के होइ छै ने कि चून नहि बनैत छै आ डोला सिल्क सब साड़ी कऽ छै कि की बड सुन्दर सा ऐ इ चूनन बनय छै। हमरा लग में छै एकटा हरियर रंग। के
अच्छा,,,, ऊ तऽ त देखू। उ ओकरा आर मे तऽ अनीको मतलब प परीटो परेटो ठीक बनय छै। आँचलो ठीक सऽ बैठ जाइत।
नय आँचल कनिक। नय, नय, नय बौआ सभ साड़ी में नय रहय छै। आँचल कनिक ओकरा में तनी जड़ी के काम ज्यादा करल रहय छै, नऽ तऽ कड़ा रहय छै। लेकिन निक से बैसा कऽ अगर पहिर लेभी, तऽ ठीक छौ कोनो दिक्कत नय छौ पहिर सकय छिःही, हाँ। ओकरा लागई कोनो दिक्कत नहियें छै। हुँ, तऽ ठीक छै ने तू चल नऽ हाँ
हमरा आर के चूड़ी ऊड़ी सेट मैचिंग क के किनवा देब अहाँ।
हाँ ठीक। छौ नऽ, हम लहठी देख लय छी, लहठी कऽ दुकान छो दू चार टा। हम ओकरो में पूछि लय छि तऽ जे कंगन सेट आबय छौ। से वाला ले लअइहां बड सुंन्दर लागय छै। ओकरा में मोती उती वाला जे रहय छै। छै, अभी बड सुन्दर सुन्दर आयल छै मार्केट में हम देखलौं हँ। एक दिन गेल रहौं तऽ हम देखललौं हँ कि बड सुंदर सुंदर भर भर हाथ कऽ ऐ बै चूड़ी सब दुकान मऽ भेटय छै अभी।
तऽ सुनो सखी। ऐं हमनी अर सभके ऐहेन करबय कि पहिले हमनी अर साड़ी लऽ लेब। मचिंग कऽ ठीक छै। साड़ी कीन कऽ ओ अर बाद फिर हमनीय सब। चलब ओ लहठी दुकान मऽ।
हाँ, हाँ तखन। आ ओ दुकानो हॉलसेले कऽ छ, से अगर ओकर ओतऽ चलबही ने। तो की होय छै कि ओता तोरा गलो उलो कऽ सेट अंगूठियो तंगूठी। की मंगलसूत्र जे रहे छै, हाँ से सब भी। छै तऽ तोरा लेबे कि छा। तु कुछ-कुछ आन लिहा जेनाकि हम लेलियै य। एकटा कमर बंधो ले ले छलियै आ जा अहाँ जानै छी सोए टाका मे हमरा भेटल छलौ ह दू नग के नहि रहै छै पैक पैग नग के बनल रहै छै।
हाँ-हाँ-हाँ एक लाइन के जे रहै छै पतला सा।
एक लाइन के दू लाइन के रहै छै तऽ हम दू लाइन वाला लेलों एक लाइन के लेलों नऽ बड पातर लागल हमरा तऽ हम सोचलौं की कनिक मोट ओय सऽ ल लय छी। उहे हम उ वला ए कमरबंध के ले ले छलौं, हमरा बड्ड नीक लागय छै कमरबंध। हम तऽ सोचय छियय कि अगर कनी। पाइ आय भेटत नऽ सखी हमरा तऽ नय हैत नऽ तऽ हम एकटा चाँदी के कमरबंध बनबायब हँ हाँ हमरा बड नीक लागय छै कमरबंध। हाँ, लेकिन अब देखियौ चाँदियो एक एतेक महंगा होएल छै कि हमरा लागे छै कि ओहे बनवाबे मे कम से कम पछ लागत हमरा लगै छै कि जे पचास साठ हजार रुपया ओकरोमे लग जायत।
हाँ कमरबंध मऽ एकदम लग जायत जेना भारियो तऽ होबय छै।
हाँ आ नय भारी रहत नय मजबूत रहत तऽ केना अहाँ अ पहिरबै।
अहँ ऊ तऽ टुट पुट टुटत सही त कहलौं जेना लैब तऽ नीके लेब आ नय तऽ केना लेब
हाँ नहिये लेब बस हँ तऽ नहि वही सोचै छियै सखी कि एकटा हम कमर बंध बनेब
जेना सोना चाँदी तऽ एते महँगा भऽ गेल छै एते महंगा भऽ गेल छै कि एकटा जे छोट सऽ नाक के किने खातिर जायब तऽ ओ दू हजार पच्चीस सौ से कम नहि लगै छै
अच्छा एकटा गप कहियो तऽ सखी जे सही बात छै कि आब तऽ सोचबो करै छी तऽ मन नहि उठैया कि केना जाउ पहिले रहै छलै कि मालिक से दू चारि सौ रुपैया छिपााके रखे छलो नऽ तऽ एकटा जाके नाक वाला खरीद के ले आयल छलहु या फेर बिछिया तिछिया ई सब त खरीदे लेल सोचे नहि पड़ै छलै या लेकिन आइ काल्हि देखियौ कि किछु भी सोचीयो खरीदय लेल हमरा एक बेर सोचय पड़ै छै कि केना के हम खरीदू अ जाइ छियै सोच के किछ आ होबे छै किछ जाइ छियै कि नै एकटा देख लै छी कि नाक वला लय के आ पहिले होवे छै होइ छलय कि, कि सोचके जाइ छलियै कि नाक वला लेब तऽ कान वला लऽ कऽ आबै छलियै आ आब की होइ छै कि सोच हँ आ आब सोच के जाइ छीयै कि जाकऽ नाक वला लेब तऽ बिछिया लेके आबै छी
ही जेना सोना एते महंगा भ गेल छै हमेतऽ हम अपन पेग बेटी के नाक एकटा किनेै छियय आई बाबा एकदम तनिकटा जेना मंगलसूत्र सब मे लड़ी वाला बोल नऽ रहे छै सखी
हँ हँ
चनतनिक एकदम छोटबो बस ओहि साइज के नाकवला छै से जानै छियै पन्द्रह सए टका लेलक
कहियौ तऽ आ जेकि अहाँके जान पहचानके अछि
अ जान पहचान कऽ दुकान छै
हू से तऽ की कहबै जे हइ छै आब तऽ ओकरेमे अहाँके जीवन जीवा के छै अभी तऽ नहि सोचि सकै छी कि हँ आब हम पीछे जा सकैत छी आब ने पाछुएं जा सकै छी न किछ क सकै छी आब जे भगवान करथिन गुरुदेव के बस हम त एक एकटा कहे छी कि हे गुरुदेव जेना जेना हमरा जरूरत होइ ओना ओना अहाँ खड़ा ठाढ़ भ कऽ हमरा ई सभ दिलाबू आ हम नहि किछु कऽ सकै छी सबटा काज अहींके हू
पट नहि छै
कोनो दिक्कत नहि छै अहाँके चरणमे हम ध देेले छियै अपन सभ शौक श्रृंगारकेऽ आब अहाँ पुराबू केना पुराबै छी
सही बात छै
ह
ऐ सखी हमरा आर के न ए ओ तनि तनिक के मालिक खातिर चाय बनाबैके छै सेएहमे चाय ओइ बना
हँ जाउ ने हमू जाइ छी अपन मालिक के उठैबे आ नय नय जाइ छियै सखी कि हमहूँ जाइ छियै हुनका उठेबै नय तऽ हुनका लेट भाय जेतै ऑफिस लेल
अना ना तऽ अहाँ भी अपन काज निपटाउ हमे भी काज निपटाबै छियै
ठीक छै सखी ठीक फेर हम बाद मे कॉल करै छी हँ